राधे राधे, प्रणाम।
खुश रहु खुश रहु, ठीक।
और, और, ब या और की बताउ, सुपर फास्ट एक्सप्रेस नै चलै छै कि? शुरू क दियै इ सब काज। बेस, एते धीरे धीरे मालगाड़ी नै चलाउ। और कि सब भ रहल छै, जानवर कि सब भ रहल अछि?
हां, का, नै नैआइ मंगल छलै ना, आइ व्रत छलै ना, आ कने चुड़ा भुज, हां चुड़ा भुज भुजलियै, आ नाास्ता हेतै, तैके बाद बनतै भ, हँ भात भात हेतै राहरि के दालि बनतै, आम मे आम द के के बनेबै, आ अल्लू कुम्हरौरी के, हं अल्लू कुम्हरौरी के सब्जी बनेबै बनेबै, कने सजमनि एकटा टुकड़ी काकी द गेलखिनहे, वैह भुजबै कनिये
अच्छा, त ओ, सजमनि वैह, ओ बुढ़िया जे द गेल छलैये से
हँ हँ हँ। हँ, हँ, हँ आ अपने बाड़ी झाड़ीमे मे से कनिक के कर्मी के साग तोड़ने छलियै, गेनहारी साग छै ओकरे सबके मिलाके कनि भुजबै, आमके चटनी बनेबै, हँ, आइ व्रत छै ने।
हु, हू।
की कहलियए?
गेनारी शाग गेनैत।
गन्हेते किया यौ, ओहिमे कनि कदीमा के मूड़ी दअ देलिये, पोरो के मूड़ी छै, ह त, तते सुन्दर लट चपट कऽ कऽ, तते लोहिया सन के बनबे छी हम कि, ओहिमे कचका तेल आ हरियरकेा मिरचाइ दऽ कऽ, बनबै छियै ने।
से तऽ से तऽ बात अहाँके, निके कहलियअ, की कहुँ अहाँ के।
त भोजिये छै।
आय। हम त, ह, ह, भोज खाइले जेबै, ई जे मरली ई जे मैरगेलई।
हँ, भात- भात लऽ कऽ भोज छै, कि पूरी लऽ कऽ?
पहिले हम, भात -दालिमे जाबहोवला छियै। पूरी वालला मे तऽ कनि, पुरा सब जे भेटत तऽ ओ कनि पूरी वला, काज छजबो करै छै।
हइ पूरीयो में, भातो मे बड नीक होइ छै यौ, दस रंग, तेरह रंग के सब्जी बने छै। ए बड़ एते सुन्दर बन छै, बड़ ने नीक लगैया?
बर, कनीया निके ने लगैया, बर की निक लागत?
ऐ अँहू सबआब आइ काल्हिके भेलहुँ, बड़ तऽ नामी छै यौ, अहाँ सब की कहू अहाँ सब, हँ? बड़, ओलक चटनी भेलै, साग भेलै, झि्गुनीके भुजिया भेलै, आँय। तऽ अहाँसभ खाली पूरी -पूरी, खाली पूरी, आ पूरी केओ खाय? ब्राह्मणक भोज तऽ, भाय दालि- भात तरकारी होइ छै‌, कि पूरी तरकारी होइ छै?
पूरी तरकारी जे छै, से तनी लगै छै, ई तऽ मान पड़त हमरा। जे, जे किछु भ जेतै से निके छै। आर तहन फेर, की सब भऽ रहल है तहन फेर?
तऽ की, आब जाय छियै कनि, झिमनी भुजबै।
हँ आ सुनै छियै, एकटा आओर कोनो बुढिया मरयवला छै?
तऽ मरऽवला छै ने यौ बौआ, मरथिन तहन ने। हँ, आब ओ घिसियोर कटै छथिन, आ जहिया हुनका हूनकर ओड़दा पुरतनि, तहिए ने मरथिन। एखन भाय अहाँ, जबरदस्ती थोड़िे ने भोज खाय दुआरे मारि देबनि हुनका। आब जतेक दिनका ओरदा छनि, से तऽ ओ रहबे करथिन।
गाँवमे जाइ छी उएह लाए भोजे, सर्दी- तर्दीमे जाय लए तऽ आओर फायदा होइ छै।
नहि सर्दी तक नहि खेपथिन ओ, से नहि खेपय वाली छथिन। छथिन आब। आब अन अन्न- पानि तियाग देने छथिन, तऽ कते दिन? जे दू चारि, दस दिन छथिन, से छथिन। सएह बुझियौ, आम, आमे के भोज पड़ि लगतै एहिबेर।
ह।
हँ, आमेके भोज हेतै।
हु, हमरा तऽ आम नहि सुहाएयै ओतेक हु खटगर नै त नीक नीक आम है जे
आ त मालदह आम खेबै तखन ने यौ, ई सरही फरही खेबै त कि नीक लागत, मालदह भेलै, बम्बई भेलै कलकतिया होइ छै ई सब गुद्दावला आम होइ छै, दु टा खेबै त पेट भरि जायत। आँ, त इ इ दिल्ली वला दसह री खा लेबै आ फल्लाँ खा लेबै चिल्लाँ खा लेबै त केना हैत। आम नीकवला आम खेबै तखन ने।
हँ से त अहाँ सही कहलियै आर तखन फेर कतेक फरल अहाँके गाछ मे।
ओहिमे तऽ् बुझियौ लटकल छलै सोहरल छलै सब तोड़ि तोड़ि, तोड़ि तोड़ि खा रहल छै, हँ बड कते अथी करबै एके बेर सबटा पाकि गेलै गाछे मे, बुझियौ ने पाल पर देेने छियै आब केओ खेनिहारे नै छै। एकटा दिअर छथिन हुनका फोन करै छियै से ल जाय ले, ओ लैये नै जाइ छथिन, गर्मी छै गर्मी छै त हम की करियै, हँ, अम्मट पार अम्मट पारलियै ये। अम्मट देलियै ये, दू सौ, दू हँ हँ हँ कि कि करियै, सबटा आम एके बेर पाकि गेलै त दू चौकी पर ध देलियैये। हुं, आ नहि आम ल जेथिन त अम्मट त रहतैन ने, धियापुताके भेज दै छियै अम्मट। त अपन खाइ जाइ छै ओ सब।
और अहाँके भेलै, चाय नाश्ता भेलैए कि नै?
चाय नाश्ता, हमर त
एबो, एबो नै करै छी एमहर एको बेर, घूमैत फिरैत।
हुं, घूमै फिरैत, की कहू कामे नै भेटैय बड़ की कहू?
हुं बियाह दान क लेलहुँ त बस। भ गेलै त आब अपने कनिआँमे, नौकरीमे लागल छी। एँ बताउ, पूरनो भौजी सबके लोक खोजै छै।
नै नै।
कनि हमरो सब पर टाइम दियौ, अबै छी त कनि भेंट घांट करय लए आउ। अबै जाइ जाउ।
ठीके बात।
हँ, की, की करबै बौआ, जबान जबाने सएह चलि एलै हे बौआ की करबै, आब दुनू नौकरी करबै त करहे पड़त ने दुनू के मिल के, असगरे थोड़े ने हेतै। तै, ने असगरे हुनके के ले से हेतै ने अहीं केलासे हैत दुनू गोटा मिलके करू।